हँ हाल चाल
ठीक छै तहन
हमरो ठीक छै लागि गेलै फोन
ह्म आब आब जेतबे बात छौ ओतबे बात कर आओर कह कथी खाना बनेले हे
एखन प्रियांस बनेलकौ ए आलूके अथी चिप्स
हँ
आब बनेबै खाना
ओ आर ओझा ठीक छथुन
आंय हँ उम्हर मुकेश राजेश्वर नन्दन
सब ठीक छै आर कथी कहै छै दियादिनी एलखून
नहि
ओ गाममे एहि बेर बड़ मोन लगलै हिन
हँ एहि बाजि बड़ मोन लगलै
उंम्म आर कह हम बनबैत छियौ दिनमे बनेने रहियौ दालि भात तऽ आलू भिण्डीके भुजिया
अच्छा आओर
आर बनेने रहियौ परवल के चट टनी
हँ हम बनेने छलियै
हम बनेने छोलिये कथी दएल भात आलू चोखा पापड
हू
बनेलियै खेलियै फेर घूमल कलियै पचलिय साँझो मे रोटी बनेने छलियै
हँ
अरे आ नस्तमे तऽ कपहर कोन लऽ? किछु नहि बड्ड गरीमी छौ बड्ड ह गाममे
की बहुत गरमी छै
ह ब त जरुवत ज्यादा ह गर्मी पड़ै छै अखन हर जगह ल
ह आ एखन की बनेब है
उए तरकारी रोटी
हँ तऽर पथ बने डेली तऽएह खाना बनबय के रहैत छै से
वाह सब्जी रोटी बनायब तहन फेर खायब हँ
हँ हँ उहे काम छै हमहूँ आब ओ आइ बनेबै सत्तूके भरि कऽ पूरी
अच्छा
सेवइ
ह
आरो सब्जी बनेबै आलू के कोबी के आर ई सब मिलाके सब्जी रोटी
हँ बड़ नीक
रोटी मे पूरी
ह पहिले मम्मी को टेस्ट कराएंगे फिर पापा को टेस्ट कराएंगे फिर खुद खाएंगे ठीक बढ़िआँ बढ़िआँ ओझा एलै
उहै सभ बनेबै आओर कहु
ओझा एलखुन
हँ हँ
अभी ई सब आओर कि ठीक छै ठीक छै
ओझा एलखुन ओ ड्यूटी स तोहर
हँ अखने एलखिन हँ हवै चाय चढ़ेलियै चाय बनतै ओकर बाद मे फेर किछु नास्ता दऽ के तन फेर खाना उहै राति खाना
हँ तऽ उहै कि दिन भरि तऽ एके गो कामे होइ छै
उहै ने एक बेर आरो बड़ सुन्दर लगै छै जो हूँ
हू
हँ
आर कथी बन
हमर बेटा बेटी बनेलकै पचास कथि हे बेटी
बढ़ी
बेटी नहि बेटा आलू आलूके छिल कऽ आ ओकरा उबालि कऽ गमछामे पोइछ कऽ तेलमे तरि कऽ ओहिमे मसाला वसाला सब मिला कऽ खाइ छियै से बनेलकै है चिप्स जेना
तऽ बढ़िआं लग बढ़िआं लगैत छै बड़ नीक बनबे छै एगो जे बनेने रहय अपना तऽ जे हमरा
हँ बसिया रोटी कें हँ ह बसिया रोटी ठीक या हँ हँ
अखन तक ओझा आ मतलब कहे छै ओकर मौसा जे बड़े नीक बनेने रहे दुनू
तऽ एखन हँ परोर कें
हँ
इएह बनबै छ तऽ अपना खााय छै
हुँ तोहर हाथ जे तोहर हाथ अढ़ कंच बड्ड नीक बनै छलै कचरीके सब्जी
हँ हमरो तऽ हय अथथि कदीमाके सब्जी बड़ नीक लगा आइ आयल जे बनेने जे रही आमिल धऽ कऽ झोर
हँ पता नहि बड़ी सुन्दर कोनो कोनो घात के सब्जी बड़ नीक लगतैउ
हुँ नै ओहि दिन आबक जे रहै ने तऽ बनेने जे रही बड्ड टेस्टी रहे गजब मतलब बस अलग से स्वाद रहै खट्टा ख्टा खट्टा हमरा सँ कहां बोलय हइ उमहरखैन खाना
तोहर बड़ नीक रहौ बनल ओहि दिन मछली जे बनेने रही शो बढ़ नीक रहै बनल नाल मछली
हँ ओना अपन हाथ से न दोसर हाथ खाना नीक लगै छै जाादा खायमे ई रह छै ने अपन अहाँ सब लोक डेलीयो खाय छै नै होय छै मतलब कहियो काल टेस्ट बदल जेतौ
आ पता छौ काल्हिके बात काल्हि हमरा हम कना चावल रहिये खेने
केतऽ
काल्हि हमर खाना रहै बनल ओकरा तऽ हमर दोस्त तऽ
अच्छा
आब बुझी दस बजे रातिमे लऽ कऽ आयल छलै चिकन चाव
ओकरा प्रतिज्ञा छ हँ
हँ तऽ खेलियै रातिमे अङ्गनामे खेलियै अङ्गनेमे बर्तन धोलियै ओकर बाद जा कऽ नहेलियै
मतलब खा कऽ नहाओ लेलही
हँ रातिमे नहा लेलियै कहलियै भोरे पूजा पाठ करब
हँ
बरे नीक बनल रहे बुझ ही ने रस तऽ कमे रहै पीस देने रहे चारि पाँंच गो आ ओते हमरा ख‌एलो नहि भेल एगो फेके देलियै हमरा दू पीस काफी छै हमरा माछ मौस से जादे नहि लगाव बस दू पीस
मतलब टेस्ट अलग भऽ जाइ छै
खाली कनि रस होबक चाही बट कि हमरा ई नहि कि हम दसगो पीस खालियै
ह्म्म आ टेस्ट अलग बुझाइत रहै छै ने स्वदगर लगैत रहै छै कोनो भी चीज खेबही ने तऽ स्वाद अबै छै
हँ
आओर सब ठिक छै गर्मी छलू आ अतौ बड लेकिन सांझमे जेना आँधी नहि चलै छौ तेहन हवा बहै छै तुफान
हँ तऽ बढ़ियां छै तऽ मौसम ठंडा करतौ गर्मी कतऽ बरसे छै हमरा तऽ दू दिनसँ त केते कपड़ा खीचैय छियै बूझी जाड़ कहिया बितलै कम्मल सब एखन खिचाय छै
नहि खिचलीयै अनाही मोरि कऽ राखि छै
छोरा सब एलै ने कपड़ा लऽ कऽ तहन खि
अच्छा
एलैया कपड़ा लऽ क तखन खिचलियै या
हँ हँ बढ़िया केले धोनाय जरूरी रहै छै धोक अथी कऽ ओकरा सब त न ओजिया के छै बच्चा सबके
ने हमरा एखन दस दिनसँ तऽ खाली कपड़े धोइ छियै
काज बड्ड भऽ जाइ छै घर दुआरि मे किछु ने किछु किछु ने किछु किछु ने किछु रहबे करतौ
गहूंम धोलिया दू दिन मे कबा कना खेलियै य दू दिन लगले या
हँ
तकर बादमे कथी कहैत छै जे कम्बल सभ घोलियै तऽ फेर ओकरा सबके चौपतली आब काल्हि खुलबै पल्ग तऽ काल्हि पलङ्ग मे रखबे हमर एते कचरा भेल जे घरके सैतबै कनी सभटा कपड़ा लत्ता छै फेकल कतहु चलि जाइ छियै तखन जे अबैत छियै तऽ घरमे ततेक काज भऽ जाइ छै
हँ
से किछु कहैके लेल बड्ड काज भऽ जाइ छै
काज तऽ उसरि यै जेयतहु दुनिआँ भर के खाली कतहु चलि जउ तहन बुझौ तहु कहियौ कोनो चीज अथिए नहि भेलैए तोहर फोनके घरघराइवला आवाज अबै छौ कयलेल
के प्रॉब्लम हेतै नेट के प्रॉब्लम हेतै दू मिनट आरो
अच्छा नेट वाला प्रॉब्लम भ जाइ छै ह हँ
फेर जेबै तऽ आटा सनबै मैदा मिलाकऽ राखि देलियै फेर सब्जी चढ़ेबै कथी कहैत छै काटि खोँटि कऽ रखलियै यऽ खाइ त छै सभ दस बजे के बादे
तऽ ठीके छै ए तऽ जल्दी किएक बनेबै अपन आराम सँ बनो आ खो कियकि जखन लेटेके खेनाइ पिनाइ होइ छै तऽ आरामसँ बना कऽ खेनाइ से होत ने चेनसँ अपन बनाउ खाउ कोनो अथी तऽ भेलै ने आ हमहूँ उएह करैत छी तखन चाय बनबै छी चाय पीबै सभ आदमी ओकर बाद खाना खेबै बनेबै खेदै पता ने कतबो गर्मी रहै छै अपना सबके जे आदत भऽ गेल छै चाये बुझैत छै सब अथि छै
गर्मी छै तैयो चाय के आदत
चाय क नहि रहतो दिमाग मे चाय पिलिए हँ चाय चाय चाय के पता नहि अलग सँ नशा रहै छै चाय
जबकि बहुत आदमी गर्मी मे चाय
नहि कि लेकिन हम केहन आदत छै जे चायर बेर चाय चाहबे करी
हमरा बगलमे जे मौगी छै ओकरा घरमे चाय कहियो नहि बनैत छै कोइ गेस्ट अतहु तबे नहि तऽ ओकरा घरमे चाय नहि बनैत छै ईसभ खेतौ पितहु उएह दए आ बुझियी तऽ चायएमे तऽ ज्यादे खर्चा छै
छहै की
दुध चीनी
हँ बड खर्चा हँ
तऽ चायए मे जाइ छी चारि बेर चाय बनाी खतम
खतम ह एतऽ के मौसम बड़ नीक छौ बहुत सुन्दर हवा लेह घर मे चलति ओहे हँ ह नहि नहि बनो खाना पीना बनो खाना पीना हरमे तऽ व
आर माँके तबियत ठीक रहै छ
हँ ठीक छै बूढ़ सूढ़ आदमी बुझते छछ ने किछ किछु ने किछु होते रहैत छै आ किछु
काल्हि ओहिझा लऽ गेल रहथिन ने हॉस्पिटल
हँ ठीक छै दबाइ तबाइ द हँ हँ, ओ कोनो टेन्शन नहि। आओरो की कहै छै। ओठ चलि गेलखिन आ